हेलो।
हँ की हाल समाचार छै?
हाल समाचार तऽ हमर बढ़िया छै। अपन सुनावल जाय।
हँ हमहु बढ़िआँ छी।
बढ़िया छी अहाँ? बड दिन भ गेल रहै तऽ सोचलहुँ कनी बात करै छी अहाँसँ।
हँ तऽ भने न कऽ लेलौं कॉल।
अपने लोग न एक दूसरे से बात करै छै।
जी जी बिलकुल बिलकुल, की सभ भऽ रहल छै?
कहाँ किछो भऽ रहल ह, सोचै छी जे गाम घर जैतहु कहियौ। गामो घर गेनाइ बड़ा जरूरी होइ
बहुत बहुत, अरे गाम घरे तऽ अपन सबके जइड़ छै। ओकरा तऽ, छोड़बाको नय चाही।
हँ आओर सही बात छै जे सभ काज तऽ गामेमे नीक लागैत छै, चाहे अहाँ कोनो भी चीज करू, मुूड़न करू, उपनयन करू, विवाह करू, कोजगरा करू। जते रास, जते रास काज छै सभ अहाँके अपन मैथिल समाज मे हुए तऽ बेसी नीक न?
जी जी, बिलकुल बिलकुल, सही कहलियै। सादी जनऊ
तऽ
भऽ गेलै। तकर बाद मुूड़न भऽ गेलै, ईसभ तऽ पहिले लोक गाँंवमे अहि दुआरे करे कियाकि एक दूसरे स मिलनाइ जुलनाइ समाज मे एक जे छै से जते भी अपन चच्चा लगथिन, पैघ लोग लगथिन, हँ, बिलकुल बिलकुल हँ। हू हू हू हू हू एहि दुआरे सब गाँवमे करै। तऽ पहिले जे छै से सब सशक्त तो छलै सभ काजमे सभ आबै, सभ सहयोग दै अपन कि फल्लाँ बाबूके काज छै, चल रे चल। फलना बाबू के काज छै, चल रे चल काज करबाक छै। आब कहाँ आब केओ गाँव में कोनो भी चीज होइ छै तऽ अहाँ अपन लोग लऽ के जाउ। केओ अहाँके मदद करे लए
ए एकटा चीज देखलियै यए? आब जे छै पहिले जे भोज होय तऽ टोल के सब आदमी ओ भोज में जे छै से खाना पीना बनाबे मे मदद करे ल चलि आबे छले या।
बिलकुल बिलकुल, हमरा एकदम याद ऐ, एकदम बचपन मे हम, हमरा याद अई कि हमर दादी के जे भेल रहे काज, देहांत भेल रहे तऽ हु नकर जे भोज भेल रहै तऽ सब गौआ मिलके सब्जी कटलखिन, औरत सब जते छलखिन हुनकर काज रहै सब्जी कटनाइ। मर्द जतेकगण छलखिन हुनकर सबके काज रहै सब्जी बनेनाइ आ हमर सबके खुद स्टोर रूम रहै छलै एकटा मतलब ओ सर्वसहमतिसँ एकटा समाज लेल एकटा भंडार अथी बनाल गेल छलै तऽ अहाँके सभ बर्तन एवेलेबल रहै छलै बहुत सस्ता दाममे। कोनो अहाँके बेसी पाय नहि लागत बर्तन सब लऽ जाउ। अहाँके खाना बना देैतेत उह परोसो दैतेत। तऽ ओ खर्चा पहिले कम होय ओते खर्चा नहि होय बच जाय हलवइया के खर्चा खर्चा आब तऽ भाय अहाँ जे छैय से हलवइया लऽ जाउ बाँटे वाला के लऽ जाउ। तखने अहाँ बुझू ने तऽ गौंवाके भरोसे अहाँ नहि रहि सकैत छी।
नहि नहि आब केओ केकरो काजमे नहि जेनाइ पसन्द करैत छथि।
ह कारण छैय ने सब न्यूक्लियर भऽ गेलै। अलग-अलग सब दिल्ली बंबई रहे छैय क्यो ककरो काजमे जेबे नहि करेय। कहै छैय रौ भाइ
आ पहिले जे बूढ़ो बुजुर्ग छलखिन ने ओ बड़ा सोच विचार वाला छलखिन लेकिन आबके जे, आबके जे नया जमाना के जे लोक सब छथिन ने ओ सोचै छथिन जे हम अपने कमाइ छी दिल्ली पंजाब या हम अपने बहुत पाय वाला आदमी छी तऽ हम फलानमा के काजमे किया जाउ कूक बनै लए। हम कोनो हलवइया छी जे हम ओते जाके खाना बनबे ल जाउ तऽ से एगो धारणा सेहो भऽ गेलैया।
हू ढेर रास कारण छैय। ओहो इहो कारण छैय कि आइ काल्हि सभ कमाए लगलैए। दोसर जे की अहाँ केकरो काजमे नय जाय छियै तऽ अहाँके काजमे नय आबैया। बहुत सारा कारण छैय।
आ दोसर कार ई कारण तेसर कारण इहो छैय जे सब रहय लगलै दोसर, दोसर प्रदेशमे तऽ केओ जे गाँवमे रहनिहार सभ छथि हुनका लागैत छनि जे ओ हमरा काजमे दिल्ली पंजाब से तऽ आयत तऽ ओहो सब दिल्ली पंजाब से आबैया तऽ हम किया जाउ ओकर कमे ओ तऽ हमरा काजमे आयल नय तऽ हम किया जाउ ओकर काज मे सेहो एगो बात छैय आब जे छैय आपसी मेल मिलाप प्रेम नय रहलैया आब एहि तरीका।
ह तऽ अहाँके गाँव मे की खेतीहर जमीन सब छैय मतलब।
अरे बहुत- बहुत- बहुत हमर सबके की कहै छी हमर तऽ ससुरसभ देने छथिन मखानके खेती होइ लए ने हुनका सबके तऽ बहुत बीघा के बीघा के जमीन छैन ने।
हू- हू- हू।
तऽ ईसभ जे छैय अपन बहुत- बहुत रास जमीन जे छैय से मखानाके तऽ उत्पादन बहुत कऽ रहल हे ने लोक सब अखन, हँ अखन मखाना वला बहुत बढ़ि गेल ए। हँ पहिले तऽ मखाना एगो बिहारे हँ बिलकुल आ पहिले एगो उत्पादक मखानके बिहारे छलए आ एखनो बिहारे अइ अवल अव्वल नम्बर पर तऽ बिहारे अइ तऽ हमरो गाँंवके जमीन सब जे छैय से ई सब द देलखिन हे एगो आदमी लेने छथिन तीन ब बटेदारी में तऽ ओ कहलखिन हेँ कि हँ साल भरिके हम अहां के पैसा देब और अहाँके किछु मखान पर करार कयल गेलैये ओकरा से।
हूँ हू हूँ।
तऽ हमर सबके बहुत कट्ठाके कट्ठा जमीन जे छै ओकरा सभके मखानके खेती करय ले पड़ल छै। आ किछु जमीन पर जे छै से बांस के खेती सेहो होइ छै, हमर मत मतलब उपजाउ जमीन सब अछि किछु पर जे छै से आम के गाछ सब अछि किछु पर जे छै से कटहर के गाछ सब अछि तऽ खूब पर्याप्त मात्रा मे हमरो गामसँ सम सामान सब आबैत रहैये। खाय पियैवला सामानसभ चाहे अनाज तनाज हँ अनाजो तनाजो सब खूब आबैए। गहूँमे चाउरे हमरा नहि कीनऽ पड़ैये।
की कहब हमरा सबके तऽ शहरमे सबचीज कीनऽ पड़ैए ततऽ चावल दालि गहूँम
किया अहाँके गामसँ नहि आबैए से
गाममे हमर होइत छै लेकिन बहुत कम होइत छै मतलब एतेक होइत छै कि गाममे सभ गेलाह तऽ गामोमे खेला।
तऽ एते उपजाऊ जमीन नहि अछि।
उपजाऊ जमीन छै, लेकिन वैह छै ने कि बटाईदार सब की करै छै, नहि करै छै ओ सब जे देलक गावके स्टोर रूम मे रखा गेल तऽ हमसब पहुँचलहुं सभ आदमी कार्यक्रममे कोनो किछो किछो मे तऽ वैह खेलौं-पिलौं। लऽ नहि जा पाबै छियै हम सभ‌।
अच्छा एते नहि होइत हयैत जे लऽ जा सकी।
नहि।
बड़का परिवारो के इहो होइ छै। जेना हमसभ छियै छोटछिन परिवार, हाॅं तऽ ई छथिन असगर तऽ हमसभ जे छै से छोट छिन परिवार छी तऽ सभकिछ हमही सभ अपन अनलहुँ। अहाँ सबके परिवार होइत पैघ तें अहाँ सब नहि लऽ जा
हमर सबके जे छै, से कनि परिवार पैघ अछि।
ओहूमे ने बटेदारी भऽ जाइत हयैत।
हूॅं हूॅं हूॅं सैह बात सैह बात।
हाॅं। अच्छा चलू कोनो बात नहि छै, लेकिन वैह छै जे अपन गामक समान हुं बिना खाद पानि वला के खाय पियएमे अलगे
हूॅं हूॅं ओकर बाते अनमोल छै, ओकर।
हूँ। आ देखैत छियै जे खाद पानि सँ जे उपजाऊ समानसभ छै, चाहे गहूँमे लऽ लिअ चाउरे लऽ लिअ तुरन्त सूड़ा लागि जायत तुरन्त ओहिमे किछु घून लागि जायत से भऽ जाइ छै। बाजार वला सब जे लेताऽ
छैहे तऽ फर्टिलाइजर सब एते यूज होइ छै कि बीमारी के घरे छै सब।
हूॅं।
तै देखै छिय ने गाँव वला लोकसभ बच्चासभ कतेक स्वस्थ रहै छैय, आइ काल्हिके हमरसभके बच्चा कतेक बीमार पड़ैए तुरत। तुरन्त खने-खने बीमारीेये भऽ जाय छैय, गाँंव घर में एखनो बच्चा सब उघारे देह बौआइत रहे जे भैर गर्मी भैर ठंडा मे किछ नै होइ छैय, आ माटे पर माटे पर लोटल रहै छैय भइर दिन हमर सबके बच्चा के देखियो। किछो खाली पयैर चलत तऽ सर्दी भऽ गेल बारिशमे लागि गेल तऽ बुखार भऽ गेल पइन पी लेलक कतो के टाइफाइड भऽ गेल।
हूॅं। आ एगो बात इहो भऽ गेलेया ने जे आबक-आबक जे लोक सभ अइ से गाम मे घर से जुड़ऽ न चाहैया। ओसब सभ भऽ गेलै शहरी। तऽ ओसभ जे छैय से अगर शहरसभके किछ दिनके लए गामो अयला तऽ ओसभ कहलक नहि-नहि-नहि हमर बच्चा बच्चा माएट मे नहि खेलत ओकरा जे छैय से ई बीमारी भऽ जेत। तऽ ओकरा जे छैय, इन्फेक्शन भऽ जेते। हाॅं तऽ आब भऽ गेलैय से सब बात पहिले वला जमाना थोड़ी रहै जे भाय सभ आबय सभ जुटय सभ खेतमे जाइ खेलय लए आम तोड़य ओए बारीमे जाय, ओकर बारीमे जाय हमसभ बचपनमे जे छलियै से क-क हमर एगो बाबा छलखिन हुनका ओतेय लीची होइ छलैया तहन त अपन संगी साथी संगी साथी संगे जा जा कऽ हमसभ तऽ नुका चोरा के तोड़ लिये बगीचा मे से हुनकर खुब ली ची आम खेने छी सब हम सम। तऽ भगाइयो दै छलथि लेकिन हँ बच्चा तऽ बर खुरलुच्ची ने होइ छैय।
हू।
आ बच्चा सब तऽ कनि लो भी प्रवृति के होइ छैय। तऽ ओ लोभी बच्चा सभ हमहुसभ छलियै। तऽ हमसभ जे छैय जैतुं आर खूब ओहिमे से खूब रास जे छैय आम लीची तोड़ तोड़ कऽ खूब खाइ छलहुँ हेँ। तऽ माँ सब डाटितो छलए जे एते नहि खो गरम। पेट दर्द हेतौ किया तऽ हँ पेट मे धऽ लेतौ। लेकिन बच्चा के जाइत कहू माने वला हमसभ झक्खा बना कऽ खेैतों। कखनोहु हँ अहाँसभ खाइ छलहुँ क नहि झक्का फक्काँ हमसभ तऽ खूब झक्का खे
पपीता के झक्खा तऽ खूब खेने छी हमुं।
हँ आमोके झक्खा हमसभ खेने छी कचका पपीताके झक्खा हूँ आमो के झक्का बड नीक लग
आम के झकका खेने छी पपीता के झकका खेने छी फेर एकटा टाभ नेबो छैय ओकर झक्का सेहो खेने छी।
ह्म्म कतेक बढ़िआँ लागै छैय और आब पपीता के झक्का मे तऽ या कोनो भी झक्कामे कनि आम के आम के अचार आ आम के मसाला धऽ दियौ ओकर तेल बेस तहन तऽ लागे छैय जे भाय दुनिया मे एकरा एहन अमृत चीज तऽ दुनिया मे किछु छैहे नै।
आ पपीताक के चटनियो एकटा हमर दादी बनबै छलखिन ओकरा उबालि कऽ ओहिमे सरसो वरसो डालि कऽ ओ बनबै छलखिन चटनी आहाहा एत्ते बढ़िआँ ओकर चटनी बनै।
हूं।
जे छै से मतलब बहुत बढ़िया चटनी मतलब की ओ बात कही नहि स सकै छलै कि अहाँ पपीता खा रहल छी।
हँ अहाँ जानै छियै बहुत लोक परोड़के चटनी तऽ अ हम एगो हमर स मने दियादे छथिन ओ सब जे छै बूझ बुझलियै अथियोके चटनी बना लै छथिन की कहैत छै ओकरा अ झींगनी झिंगनी सब नहि होइया ओकरा पका लेली ताजा ताजा झिंगनी के
हँ हम खेने छी हम बहुत आदमी घेरा के आगि पर एकदम अथी कऽ क
हँ हँ
पका के ओकर अन्दर कनी बहुत सुन्दर लागे छै कच्चा प्याज ओहिमे कच्चा प्याज, टमाटर, मिर्ची सब डालि क बहुत बहुत उत्तम लागै छै कहियो कोशिश करब बनबैके अहूँ।
हम तऽ परोड़के बनबैत रहैत छी हमरा परोड़के जे छै चटनी बड़ नीक लागैए उएह स आगि पर पकाकऽ नहि तऽ उबालि लिअ ओकरा, हँ। आ ओहिके बाद जे छै ओहिमे टमाटर, आलू अगर चाही तऽ आलूओ दऽ कऽ
हूं हूं।
बना कऽ खा सकै छी उएह छै जे गाम घरके समय आब तऽ नहि लौट कऽ आबि सकैए हमरसभके लेकिन हँ हमसभ अपन बाल बच्चाके लऽ जाइ छी गाम। गाम के मिट्टीस हमसभ जे छै ओकरा सबके हं हमसभ जमीनस जुड़ल आदमी छी तऽ हमसभ जाइ छी अपन बच्चो सबके कहै छी जे मिट्टीए मे खेल मिट्टी आ पानि लगनाइयो बड जरूरी छै।
बहुत जरूरी छै।
ऊं हूं
मिट्टी पैन जखन एकटा बीज के पूरा बड़का गाछ बना देैय छैय आ गाछ में हजारो फल लटकेै छैय तऽ शरीरो के तऽ ओ मिट्टी जे छै किछ ने किछ तऽ जरूर करैत हेतै बढ़िया।
हँ एकदम सही बात छैय।
मिट्टी में तऽ ताकत तऽ छैहै।
ओहे बात छै जे गाम- गाम घर से हमेशा जुड़ल रहबाक चाही। तें हमहूँ सब जाइत रहै छी अहूँ सब जाइ छियै कि नैय जाय छियै?
हूँ हूँ बिल्कुल -बिल्कुल हम सब जखनो मौका भेटैया हम सब गाँव जरूर जाय छियै हम सब हमर तऽ गाँव मे हमर बाबा तऽ पूरा गाँंव के हमर सब किछ लगा तगा देने छथिन ने। हेलो
ताम होय या की?
आम -आम तऽ बढ़िया हो